हेलौ
हँ ठीक छियै
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छियै
हँ ठीक छियै खेनाय पीनाय भऽ गेल
ह्म भऽ गेल अहाँ सभके
हँ भऽ गेलै आओर कहियौ की करै छियै
अभी तक किछो नइ करै छी फिलहाल
अच्छा मम्मी ठीक छथुन
हूं ठीक छनि
पाजी
घरमे सभ ठीक छै
अच्छा कथी खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ भऽ गेल आओर अपन ख खाना पीना होय गेल
हँ हमरो भऽ गेल आओर कहियौ
की करै छियै
की होइ है और
ब सॅं एखने एयलहुँ गाँवसँ बकी नहि कुछो करै छलियै
अच्छा तऽ पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै
ठीक चलै छे आर एग्जाम हो गेलै बांकी कथी
गाममे की की केलउं
गाँवमे किछु की करलहु बस दू चारि दिन जा कऽ घुमि एयलहुँ आओर की कर
अच्छा तऽ ई मध्य निषेधके तऽ अहाँके साम्बन्ध अथी भऽ गेल रद्द भऽ गेल
हँ ओ तऽ भऽ गेलै आब सुनै छियै फेर से डेट निकालते तब पता
तऽ फेरसँ देबाइ
हँ आब निकलतै डेट तब देबे करबै होइ छथिन सर की सब
हँ तऽ दऽ देबै आओर कथी
उएह ने एतेक दिन तैयारी केलियै किछु नय भऽ पयलै आब रिजेक्ट भऽ गेलै एहिम हमरो गलती नइ छै आ सरो सभके नइ छथिन
हँ हँ ओ तऽ बात ठीके कहलियै मेन बात छै कि एते दिन पढ़ाई के बाद जब कोनो चीज एना भऽ जाय छै तऽ कनी तक तकलीफ तऽ जदा होइ छै आदमी के एते दूर गेला के बाद एकग्जाम रद्द भ गेले तऽ कनि कष्ट आदमी के मोन मे ज्यादे होइ छै
ह वएह बात छै भऽ गेलै आब की करबै हाथमे थोड़े छलै जाय के रोकि सकै छलियै
हँ ओ तऽ छलै आओर कहियो गायत्री आयल
हँ अभी आयल गायत्री
अच्छा की की लऽ कऽ आयल
अभी तऽ बस अयबे केला हुनका से बात कहाँ केलिय
ह आओर मम्मी की की पठा देलखिन
मम्मी हमरा दिय तऽ कटहल पत ह पटा दे
अच्छा कटहल पठौलखिन हँ
हू
आओर कहियो
आओर सभ ठीक अछि आर अपन की अपन बताउ की करैत छी
हम बैठल छी अहाँ से बात करय लय एलहुँ हँ नीक नइ लगैत छले तऽ सोचलहुँ हँ दोस्तसभ से बात कऽ लै छियै
अच्छह
हँ आओर कहियौ हम घरमे ठीक छै ह कहलहुँ एक दिन फ्री होइ छी तऽ कनि चलब अपना आर
कतऽ जायके प्लान छै
हँ एतै पासमे म की कहि छै मन महा मंठ छथि तऽ ओते चलब
की के केना छै तब चलब सब आदमी साथमे
हँ तऽ घूमयमे दू चारि आदमीके संगे नीक नीक लगै छै अकेल थोड़े नीक लगै छै
ओ कहै छियै दू चारि आदमी के बात करै छी दोस्ते सबमे सबके संग करै छी तब चलब
हँ ठीके छै मम्मी गेल छलखुन हे ओतऽ की कहे छै गंगा कात बड़ा भीर
बहुत भीड़ छलए ओ ओ तऽ राइत मे एयला दिन मे गेला से बहुत ज्यादा राइत भअ गेलै
खुद के गाड़ी से गेल छलखिन हे या ट्रेन से गेल छलखिन
खुद के गाड़ी से गैल छले तइ दुआरे कोनो ओते परेशानी नय भेल ह लेकिन ट्रेन सभमे तऽ ततेक् भीड़ चलै छै जे
हँ ओ तऽ छै हँ
कियकि बच्चा सबके एग्जामो सब चलि रहल छै नै
हँ हँ आओर सुनलियै हेन एतेक की उं उं डेटो भऽ गेलै हेन
हँ हँ भऽ गेलै बहुत भीड़े एना छलै कि मतलब कोइ कुछ नहि कऽ पाबि सकै छै हुनका
अच्छा हँ सही कहलियै आओर कहियौ हमरो मम्मी सोचै छलखिन हेँ जे गंगा घाट जैतहुँ तऽ हम कहलिय बहुत भीड़ चलि रहल छै तऽ कनि दिन रुकि जाउ अहाँ सब फेर जायब तऽ कहलकै ठीक छै तऽ पप्पा मम्मी जेतहुन पहिले दादा दादी चलि चलि जेथुन तऽ ओहिके बाद जेथुन
भने नीक छै चलि जेतै एक बार घुमे येतै
हँ पप्पा कहै छलखुन उं कि जेबै ओहिके बाद कोनो बात हेतै
ह
हँ आओर कहियौ
आओर सब ठीके छै दिनमे अच्छा नहि लगैत नहि नीक लागि रहल छैल हमरा सोचे छलियै फोन करिके
तऽ करितहु ने अह फि्रए बैठल रहै छियै की कहू हमरो नीक नहि लागैए पढ़ाइ लिखाईके दिमागमे अलगे टेंशन आओर की कहू घरके अलगे टेंशन भऽ रहल हे
नहि टेंशन लेबाका काज नय छै की करबै दुनिया मे सबके टेंशन हे आ सबके जिंन्दगी मे बस ए एतबे लागि रहल ह लेकिन सब जियै छै कि नहि
आब किछो किछो होइ छै जे घरके पर्सनल लाइफके बारेमे भऽ जाइ छै तऽ से सब भऽ गेलै कनि मम्मी के झमेला छलखिन अहां कें हमर मामा जे छलखिन हँ हमर मामा गा सब जे छलखिन ह कुछो एहन बाजै छलखिन ह त कहलैत कि ह मम्मी जे बादमे करैत छियनि तऽ मम्मीसँ बात कहाँ भेलइन गाँवसँ एलियै तेकर बाद मम्मीसँ बात नइ न भेल
हमहू केयने छलिय ने अभिय कनी देर मे मम्मी काज करै छलखिन
हँ तऽ हमरो मम्मी केयने छलखिन हेँ मम्मी कहलिन जेना भैस बियेलै हन
तब तऽ दूध खायइ ल जेबे करबै
नहि नहि नहि जा पबै नहि एखने गाम से अयबे केलियै हन तऽ केना जेबै
अच्छा चलू एक एक महीना बाद जायब हमहु सोचै छी महिना बादे जाइके
हँ तऽ आ की तुरन्त तुरन्त गाम जेनाइ ठीक नहि ने छै कियाकि पढ़ाइ डिस्टर्ब से होइ छै आदमी के और एनाइ गेनाइ भाड़ा किछु ज्यादे भऽ गेलेह आब मतलब पेट्रोल जब बढ़ले ह ई बी जे पी सरकार जेनै करथुन
वेहे न
हर कुछ के त दाम बढ़ाइये देलखु ह अनाज से लऽ के पेट्रोल तक गैस सिलेंडर के छत चले छलै आब पेट्रोल वएह कारण भऽ रहल छै आब की करते नहि करते कोनो ठीक
त लोक के जीनाइ मुशकिल भए जेत
चुपे जायते एहिमे आदमी केना रहते से मुश्किल छै बहुत मुश्किल छै
अच्छा देखियौ की होइ छै आओर
हँ होबे करते इएह सब जे अखन क स्थिति देख क आदमी कछ कहि नहि सकै यै
कोनो नहि चलू ओरियाके देखैत रहियौ की होइ छै
हँ उहै देखै छियै माहौलके देखते की कही
हू
माहौल गम्भीर चलि रहल है
ऊतऽ चलै छै बकी देखियौ हमरो मम्मी सब फर अभी परेशाने छले हमरे ल क तबियत खराब भ गेल रहै लेकिन ठीक भऽ गेल आब ताहि दुआरे सॅ बुझलयै आइब जाऊ
एक दिन मम्मीकेँ फोन कयने रहनि तऽ ओ कहैत रहए कि अनीसोके बहुत तबियत खराब छै हम कहले कि हुनका तऽ कहैत रहे जे एग्जाम देले जाय छियै तऽ शायद उएह सभमे तबियत खराब ज्यादा भऽ गेलनि हुनका तऽ मम्मी कहलथि जे मिलल नहि एबै तऽ हम कहलियै कि ठीक छै चाची हम एक दिना टाइम निकालि कऽ हिनकासँ मिलै लए एबनि तऽ फिर मम्मी से मिलले कहाँ गेलहुं अहूँ के मम्मी से घर पर जाय छिय तऽ टाइमे ने मिले छै एते काज सब भऽ जाय छै छै कि की कहू
अच्छा कोनो नहि आयब कभी समय मिलत तऽ आराम से फर्सत से गप सप करै छी
हँ रहबे करैत छै आदमीके कनि देरके क अ जादा अथी भेल आदमी के कनि मिलल बातचीत भेल तऽ कुछ अलग रहै छै लेकिन बहुत दिन भ गेल अपनो आर के मिलला जुलला कनि भऽ जाय तऽ सोचै छलियै कि सभ दोस्त मिलि कऽ कनि घूमय लए जैतहुँ तऽ नीक रहिते
हँ करै छियै एहिके बारेमे विचार की कहै छथिन इहो सभ तब चल एक बार घूमै लए
हँ हँ चलब सभ कोइ आओर भगवतियो दर्शन भऽ जेता आओर आओ हँ मीलो लेब सभ
हँ बहुत दिनसँ सभ आदमी साथमे नहि गेल छी ने
हँ हँ तऽ आओर कहियौ मम्मी सब की करै छथिन आब
मम्मी सब तऽ घरे छथि अभी बकी हम एलियनि
पप्पा कहिया आउथून
पप्पाक के अभी नहि कोनो ठीक छै पप्पा कहै छै आब शादी करबै तबे एताै हमर
नहि नहि तऽ मिलय लए तऽ एताै ने अभी तऽ टाइम अछि छै ने
आ दू साल लगभग
तऽ ढूँढैत छथुन
हँ बाजि रहल छथिन कतहु कतहु तऽ हुनका सबके टेंशन तऽ बुझिते छियै
ह्मँ जिन्दगीमे एगो होइ छै ने कि लड़की छियै ज कोनो बात नहि लेकिन अब ग्रेजुएशन फाइनल के
हँ हम भऽ जेता ग्रेजुएशनो अगला साल तक फाइनल
हँ ग्रेजुएशन फाइनल कऽ कऽ ताहिकर बाद शादीसभ करब
हँ
ओहिके बाद किुछो हमरो घरमे उएह सभ बातचीत चल छलै लेकिन अखन नहि आओर कहियौ मतलब अहाँ ठीक छियै ने अभी तबियत तबियत ठीक यऽ ने
हँ अब भी ठीक भऽ गेलहु ताहि दुआरे आइ मधुबनी आबि गेल नै तऽ घरे पर रहेतियै ने पापा कहै छलखिन नहि जाइ ल सोमवार के जाइ लेकिन हम कहलियै नहि ठीक छथिन अभी तक ठीक छै फिलहाल तऽ चैल जेबै
ठीक छै तऽ अहाँके बादमे करैत छी कनि हमहूँ खा पी लै छी भूख लागल हन ठीक छै तऽ नमस्ते राखै छी